ह।
हेलो। हँ, सखी।
सखी अहाँकेँ कोनट रहे नेटवर्क बीक है कि नहि की कहू अहाँकेँ एत तऽ नेटवर्क बड निक वीक छै। अहाँ एतऽ केह नहि
ओ। नहि हमरो यहाँ घरमे नेटवर्क नहि पकड़ैत छै, बाहर जाय पड़ैत छै, नेटवर्क दुआरे।
ओ, आओर बताबू। हमरा लगले अहाँकेँ घरमे कोई काज आग होते। तऽ इहसे रख देलियै।
नहि, नहि। नेटवर्क घरमे चलि अबै छियै ने तऽ नेटवर्क नहि चलैत छै।
ओ हमरो एतऽ इहे हाल छै, की कहू अहाँकेँ
हँ, कहलहुँ जे अहाँ अपन नैहर नहि जेबै?
नहि सोचि तऽ रहल छियै, जेबै काम छै, जरूरी छै, मम्मीकेँ तबियत खराब छै, तऽ जेबे करबै। देखियौ काल लऽ कहलहुँ ने अहाँकेँ कि बीस तारीख तक देखैत छियै। सोमवारके सोचलियै निकलबै नहि जेबै। केना ओते घरो देखे के छै ने ओतौ हमरे।
ओ, कते दिन पर जेबै?
नहि जेबै दू दिन रहबै देख लेबै घरमे अपन मम्मीके। ओकार बाद च आलब। फिर एतहु तऽ काम छै, सभ देखे के पड़े छै, हमरे तऽ
हू, हू।
की कहू अहाँकेँ तऽ सभ जानबे करै छियै अहाँकेँ कहबे कलियै हन।
हँ, कते दिन पर जाइ छियै नैहर।
हँ, हमर तऽ भए गेल अहाँकेँ की कहू एक साल भऽ गेल।
ओ, एक साल पर जाइ छियै।
हँ। एतौके स्थिति नहि ने बढ़ियां छै, एतौके ठीक रहत तऽ चलि जतियै रहे। आ कोनो काजो होयके चाही ने जाले
हू, ओ।
एना धिय पुताके पढ़ाई लिखाई होई छै, ओहो सभ देखेके छै ने
हँ, हँ, ओनाहितो अहाँकेँ नैहर बहुत दूर है।
हँ, सहीये कहै छियै, उहे से तनी ढिलाइ कऽ दै छियै। पढ़ाइ लिखाइ छुटतै तऽ, फेर दिक्कतके बात छै, न
हँ, छोट बच्चा भए जाइ छै, तऽ फेर ओकर पढ़ाई लिखाई चलते नहि जेना भए पबैत छै।
हँ, त आओर अहाँ कुछ कहैत रहियै तखन भायके बारेमे की कहैत रहियै।
हँ, हमरो उएह जे ओ भाय छथिन बड नीक छथिन बड नीक। हुनकर जे बच्चा जे नहि चलैत रहनि तऽ नहि कहलहु योगा सीख के ओकरा सीखेलखिन तऽ चल आब चलै छै।
हँ, हँ।
ह, बड निक छथिन बड निक सोहाव बात।
की भेलै।
हँ हँ भऽ गेलय
हँ डॉक्टर सब के एतऽ तऽ दिखले होथिन कहाँ से दिखबैत रहथिन
बनारस से देखबैत रहय
ओ हँ ओतौके डॉक्टर सब बनिये रहै छै कि
हूँ दूरे बड्ड भऽ जाई छै ने
हँ दूए भऽ जाइ छै से इएहे तऽ बात छै ने तऽ एतौ भी देखे छीय मतलब हम अपना एताऽ हम अपन नैहरा मे हमहु सुनले छियै ओतहु कि बनारस आरमे कहै छिय डॉक्टरसभ रहै छै अच्छा अच्छा एक तऽ घूमेय वाला भी जगह अच्छा छै आर डॉक्टर भी रहे छै तऽ ओतो सब अपन जकरा पास पाइ रहतै से तऽ जेबे करतै
हँ
दूर हो चाहे पास हो ओ आजकल देखै छी कते होटल सब छै कहीं भी रहलै छै आद मी आ जेकरा पास नहि छै ओकरा तऽ इहे सबमे सुविधा ढूंढे के पड़तै
हँ ओहो भाभी छथिन न हुनकर भाय वही रहै छथिन हमर भाय के कनिआ भायके साला छथिन वही रहै छथिन
ओ ओतहि रहै छथिन तऽ ओतऽ बड बढ़िआं है अहाँके ओत ओतो जा सकैय छियै
हँ हमरो सबके बजबै छथिन जे अहूँ सब आबू एक दू दिन रहू घूमब टहलब फेर चलि जायब लेकिन समय सकाल ठीक नहि छै
हँ घरो छोड़ के जादा नहि ने जाय के मिलै छै आदमी के देखे छियै
छोड़ऽ वला घर नहि छै तऽ
तऽ सब कुछ अकेले करऽ धरऽ तऽ ओहि सबमे लगल रहे छै कि आदमी सब
हू
तऽ अहाँके भाय अहाँके भाय के जे शादी भेल रहे ओ कहाँ भेल रहे
हमर अपन भाय के
हँ जे ओ अपन भाय के शादी भेलै या नहि
हँ भेल छै
ओऽ कनिया सब किहन ये
हँ हमर भौजाई तनिक बदमाश छथिन कोनो आर नहि करै छथिन
ओ ओ कि अहाँके तऽ एके भाय य तब फोन नहि करैय कीया
उ हुनकर कनिया कनिक बदमाश छथिन तनि तऽ फोन उन नहि करै छथिन
हुनकर शादी भेल छैल हमर भाय के पटना दिसन कोनो गाँव छैए पटने कोनो गाँव छै बड दूर छै तीन चार चार घं्टा लगल छै जायमे नहि नहि पटनो से आगे छै
हॅं पटना किए जाइके यऽ अहाँके
पटना से भी आगे छै
ओ पटनो से आगे या तऽ बड्ड दूर भऽ गेल अहाँके
हँ बड दूर छै
तऽ हम दूर से अयली अहूँ दूरेके छी ने सखी
हँ नहि हम नहि
अह अच्छा अहाँके भाय की भ अच्छा हँ
हँ हँ हुनकल छ य तऽ शादी व भेल रहे तऽ हमूँ सब तऽ गेले रहियै बराती तऽ सब चीज तऽ ठीक रहए फेर पता नहि की भेलै नहि भेलै हमर भाभी फोन जल्दी नहि केला
अह हुनका घरमे सब ठीक हनि न
हँ हँ सब ठीके छैन अभी हुनको एगो धिया पुता भेलैन है से
ओ की भेलै बौआ क लड़की बौआ भेलै हन कि दाइ
बौआ भेलै नए
ओ तब तऽ ठीके छै
हँ उहो मे नहि फोन केने रहथिन
ह तब तऽ बनिआँ भऽ गेलैन तऽ
आऑ
भऽ गेलेन तऽ बनिया हैन
हँ लेकिन होइ छै ने जे दीदी आर छियै तऽ एको बार फोन कऽ के कहि दै छियै
हँ
से सबब एको बेर नै
ओ
हमर भाइये फोन केलक तऽ कहलक तऽ फेर ओकरो जेबै तऽ कुछु नै कुछु तऽ देबहे पड़तै
तब हँ तऽ अहाँके अथी ह तऽ देवीही के पड़त
हँ तऽ सोचै छियै जे हनुमानी बनाके एगो उहो तऽ सोना चलि गेल छै बहुत महंगा
हँ के बहिनो सबआयत
हँ मझली के कम चानंस छै छोटकी तऽ एबे करतै
हँ हँ त ई सभमे नहि त तऽ फिर कहि आयत इएहे सब चीज तऽ छै जे आदमी अबै छै जाई छै नैहर
हू
हया आओर और अहाँके धिया पुता सब
सब ठीके छै एकटा तऽ अभी खेल रहल छै
हमरो ननद आयल छथिन न त हुनको
बदमाशी तऽ बड्ड करैत होत
हँ ओकरो दू दू गो छोट छोट धिया पुता छै तऽ हुनको साथे खेलाइ छथिन
आओर बताबु
उएह कहैत रही जे सोना कते महँगा भऽ गेल छै
त हँ से तऽ भए गेल छै अभीे देखै छी कितना अभीए इधरे आयले रहे न्यूज मे जे खहैत रहे सोना के रेट फेरो बढ़ल हैए कभी बढ़ै छै कभी घटै छै ई तऽ छै बस आबी देखै छियै कि सरकारो नहि कहलकै रहे कि मना केलकै पी ले भिहार लिल जे विदेश षी मुद्रा जे अथि कम भऽ रहल छै
लेकिन ले किन ए भतीजा भेलै हेए बहुत दिन बाद तऽ किछु ने किछु तऽ सोना देब हे पड़तै
हँ तऽ भतीजा छेऽल त देवी के परतै
हँ भतीजा भेल जे रहै तऽ ओहो शीशामे रहै पन्द्रह दिन तक
ओ कथी भगल रहै ओकरा
जॉन्डिस भऽ गेल रहै
अच्छा जोनडिस हां आइ काल्हि के बच्चा सबके होतै आ तुरते शीशा में डाल दय छै
हूँ हूँ
से तऽ छेबे करै तऽ अभी कहिया भी जाइके प्लान बनल या अहाँ के
अभी तऽ एमहर हम बीमारीये लऽ के परेशान छी की कहू
से तऽ छै
हँ बीमारी
सबके अभी इहे समा चार छै एतबे की सबके घर मे कोई ने कोई बीमारी छै की करबे मौसमे ओहन छै तऽ
हँ तऽ कनिक मोन ठीक हेतै
देनाइ आब बहुत जरूरी भऽ गेल छै बढ़ते जा रहल छै
महंगाई भी तऽ बहुत बढ़ल जा रहल छै ना
हँ तऽ पहिले के आदमी सब जे रहै कितना मेहनती आ स्वस्थ रहैत रहे आइ काल्हि उतना नहि देखे के अहाँके मिलततै आदमियो सब ना ही मेहनती आ न ही स्वास्थ मिलते पहले के आदमी मेहनत करैत रहेैत रहे
हूँ
पहिले के आदमी मेहनत किते करैत रहै
हँ उहेन
तऽ अपन सासू सबसँ पहिलुका बात सब सुनै छियनि तऽ कहबिन बाप रे आइ के समय के धिया पुता सबके ईसभ नहि हेतै
हमरा सब से अपने ने काम ओते पार लग पबै छै आब
तऽ उहेसँ ने सभ कहै छी कि हँ आब योगा आर चला देलकै है पहिले तऽ आदमी कामे करैत करैत योगा के हो जाइत रहे कभी वो करो कभी वो करो देख अथि देखैते रहखिन की अहांके सासू माँ सब कहेते होत बात सब
हूं आब तऽ सब चीज मे मिला बटीयो ने भऽ गेल छै
तऽ बड्ड हँ मिलावटी तऽ बड्ड भऽ गेल छै ओहो सबसे आब आदमी के देखै छियै खेतो सम्मे खाद धऽ के अनाज अबै छै ओहोमे एकदम अथि करै छै नुकसान ओ सब चीज
हँ शरीरके नुकसान पूरा बर्बाद कऽ दै छै
हँ पहिले जेहन प्राकृतिक चीज नहि मिलै छै आइ काल्हि के समय मे
हँ उएह नू
तऽ आओर कहू तऽ घर मे सबके ध्यान रखबै
हँ ध्याने रखै छियै उएह कहलियै जे दूधो वगैरह लै छै ने तऽ सबमे मिलावटी दूध से ज्यदा पानिये रहैत छै
तब हँ मिलावटी बहुत बड्ड बढ़ गेल छै हमरो एऽ तैये छी कि आइ काल्हि जहाँ देखबै तहां मिलावटे छै की कही कुछो जईयो तो कही अहाँके बढ़िआं नहि मिलत तब आदमी के देखै छियै स्वास्थ्य इतना खराब भऽ गेल छै
पूरा तऽ पूरा खराब भऽ गेल।
तऽ। पहिले आदमीके खेतमे से ही कितना निकल जाइत रहे प्राकृतिक चीज।
हँ।
आइ काल देखबै तऽ खेतोमे सिर्फ अथि लगै छै, कथी कहै छै। सिर्फ दवाई आर लगै छै, तभी अनाज होइ छै, खाद त किुछ, त किुछ। खाना देखबे करै छियै, आइ काल्हि कीड़ा भऽ जाइ छै। ओ खाद वाला समान भी ने नुकसाने करे छै, आदमीके बड न
पूरा नुकसान करै छै, पूरा
तऽ। ओहो सभसँ आदमीके बड तबियत खराब रहै छै।
हँ, ओ सभ समामान खेला से आदमीके ताकते नहि बुझाइत रहै छै।
हा। आदमी सभके तऽ खायके छै, तऽ अपन लेबे करतै आदमी सभ।
हँ, पेट भरऽ के छै, तऽ आदमी लेबे ने करतै
है।
कहाँ जेतै।
लेकिन किछो खाय पिये छै ते आब पहिला जैसन ताकत ने बुझाइत रहल छै।